ह
कि हाल चाल सब ठीक छै अहाँ अपन बताउ अपनो सब ठीके छै खाना पीना खेलू हँ खा लेलहुँ अहाँ खेलहुँ
हँ हमहूँसभ खेलहुँ
तऽ कीसभ भऽ रहल रहए
अभी पढ़ै छलियै कनि देर पहिले तऽ सोचलियै कनि अहाँ से बात कलू
अच्छा नीक केलहुँ
ठीक छै
ओर कहुं कि करैत छी आओ ओह हमर सङ्गी आयल ते कनी देर पहिले न्य नयका बनलै य अच्छा लौक दूध बनेलै हँ हमर पुरनका दोस्तसभ छलै स्कूल में लेकिन हमर ककरोसँ ओतेक बनै नहि छै तऽ मतलब बात भऽ गेल रहै कनि तऽ बात बन्द भऽ गेल हमरा सबसँ तऽ हमर दू तीन सालसँ कोइ नका सङ्गी साथी बनबे नहि केलै लेकिन आब बनलैया बडड़ नीक
नीक देख राखू किया के देखियो एना कहे के रहे लोक तऽ लड़का सगी होइ अछि ी नीक तऽ पुरनक के होइत अछि
कि पुरनका क सब कुछ पता रहेय छै कुछ शुरू स बताबे‌ नै परै छे आ नया भऽ गेल कहां के किताब सुनिके नवका किताब हर पन्ना पढ़ू ओकरा समझाउ एहन भऽ जाइ छै
हँ से तऽ छै
आ पुरनका रहैत छै अहाँ बचपन सँ ओकर साथी रहैत छियै तऽ ओकरा सब किछु पता रहैत छै पहिले सँ आहाँ के की निक लागे या
पेिनसँ लऽ कऽ सबकुछ और तु समझा दे नेइ करे के नइ हां मतलब नेका बनाउ त इ इ ई लोकके दिमागमे आब जे आबै भइ ओकरा के आब शुरू से बतेतै। से भऽ जाइ छै मन अलसाइ छै लेकिन ई बात केह दे चियो आब
नत पुरने नइ रहत
जब जब आगे जेबे ने तब तब लवका संगी बनबे करत अ पिछल्का छुट लो जाइ छै कियाकि हाँ समयके साथ सबके विचार बदइल जाइ छै ओर ऊ विचार अहाँके विचारसे नइ मिलै छै तऽ नइ बुझै छै लोग आब बात बन्द कऽ दै छै।
हमरो सब तऽ केनाहिते जब अ अ दसमा में छलू तऽ कोई आर चाल बारहवीं मे छी तऽ कोई और आबे छै बी ए मे छी त को‌ई कोई और अछि पुरनका सबसे तऽ कहियो कहियो बात होइत अछि।
हमर आठवीं मे बॉनल रहे एकटा शिवानी दोस्त फेर पता नहि की भेलै दसवीं तक रहलै नीक भेलै फेरो बाहर चलि गेलै पढ़य लऽ बाहर चलि चलि गेले तऽ बुझै छिये डेली बात नऽ भऽ पाबै छै ओर ऊ अपन अलग दुनियादारीमे चलि गेल अलगे काजमे त कहियो पूछै नहि छलि आ हम किया झूठ बाजू हमहुँ ओते नहि पूछै छियै अगर हमरा नऽ कोइ पूछै छै तऽ एहिना धीरे धीरे कऽ के बाते बन्द भऽ गेलै एक दिन हमरा कह देलक। एना नऽ करयके चाही हुनका लोक हँ लेकिन मगर समझे के चाही
देखयौ गलतफह्मि बीचमे होइ अछि लेकिन ओकरा दूरो करेके चाही नऽ हुनका
हँ उऽ कर बहुत सभटा संगि बेन गले तऽ फेर उऽ न जे औकर पुरनका स्कूल जे रहियै हमसब बहुत रहियै अंजली अऽ रोजी लेकिन ककरो नइ पुछलको। मतलब अपन आगा बेढ़ गेल तऽ हमसभ किया ओकर पीछा लागल रहहितिय हमहुं सब आगा बढ़लौँ। लेकिन हमर चारि साल में मतलब कोइ दोस्त बनबे नऽ कैल लेकिन आब धीरे धीरे सोचलहुँ हमहुं कनि आगाँ बढ़ै छी।
हँ देखलों जिंन्दगी मे नऽ आदमी के हमेशा आगे के गुण
तोरा ई बोले के चाहि हां अब ई सोच सच मैं रहबे की नऽ आब ओकरे ज़ना सभ हमरा छोरि देत ब्लॉक कऽ देत तऽ एना न‌ऽ ने होइ छै सभ एक सनके नऽ होइ छै।
छोरू कैर जाय दियौ जे चलि गेलै तकरा की सब जबरदस्ती त‌ऽ तऽ र रोइको न‌ऽ न सकै छियै हुनका न‌ऽ नीक लगल हेतै लगल हेते त जाादा दिन ‌‌भऽ गेल आब बोरिंग लगे अछि तऽ चलि गेलखिन।
लेकिन जे लोकके पुराना सम्बन्ध रहै छै ओ नऽ तोड़यके चाही ऊ लोग इन्सान सब नीकसे बुझै छै ओकरा जेहो रहे छै। दूध तारिख के बारै मे कतिक चाहिए अपन विचार करयके चाहै छलै लेकिन नहि केलखिन ओ तऽ की कऽ सकै छियै
चालू कोनो नहि अहाँ कोनो बात नहि हमरा बना लिअ हम धीरे धीरे समझ जायब अहाँके
हँ ओने आगाँ बढ़ैके चाही नया दोस्त बनाबैके चाही नया दोस्त बनाबे से दस रंग के बात पता चले छै कि की भए रहल छै दुनियामे बहुत रंगके बात पता चलैत छै आ लोग एक जगह सीमित रहैत छै तऽ बस ओतबहिमे उलझल रहि जाइए हँ इहो तऽ भऽ सकैत छै जे ज्ञान हमरा यए तऽ ओ अहाँके नहि हैत जे अहाँके हाएत से हमरा नहि हाएत दुनू एक दूसरेसँ बात करबै तऽ हेतै
बात विचार हुनका सबसँ हुए लगे छै तऽ बात की करते हमलोग इह सब करे क जे चीज अहाँके न
नहि पता है त हमरा से जांगे हमरा नहि पता ह वहाँ से जान लेब
एगो सङ्गे एहन चीज होइत छै जे हर बात शेयर लोक कऽ लै छै की
जे लोग अपन माँ बाबूजी सबके नहि बता पाबै छै ओ सङ्गीेके लोको बताबै छै
हँ हँ
एनाये होइ छै बात के आदान प्रदान एनाहिये होइ छै जे लोग बुझै छै एक दोसरेके
ह चलू कोनो बात नहि
अहाँ अपन आगाँ बढ़ि गेलहुँ हमहूँसभ अपन आगाँ बढ़लहुँ आओर एकेटा चीज थोड़ी छै ज जिन्दगीमे जीवनमे अनेक प्रकारके चीज छै करै लए लोककेँ पढ़ाइयो छै दुनिनादारी बहुत किछु छै एकेटा चीज लोक क होू छै
ह एगो चीज अगर सोच के आदमी जीते ने तऽ आगा नहि बढ़ सकै कभी भी नहि
खीर होतै ने
ताहि दुआरे एन एगोके अलावा भी होयके चाही
हँ आ ओना अहाँ सुनने छी कि जखने अगर कोइ तीनटा दोस्त बनै छै तऽ ओहोमे दूटा के बेस्ट फ्रेंड रहिते छै तीनटा वाला चल छै हमहुँ सब तीटा छियै तऽ ओहो मे दूटा ककरो होइ छै जे जेकरा दू जदा बन छै एक कनि रहि जाय छै पीछा तीन टाइम ई चीज दै छै
आ ई चीज छै जे अहाँ कहि रहल छियै ने ई चीज बहुत नीक अछि
ई होइत छै आ हमरसभ साथे एनाहियए रहए तीनटा वला कतहु नीक साथे रहबै तऽ ठीक छै लेकिन फेर जेना दूटा भेल तऽ ओकरा साथे ओकर जााददा भऽ जाइ चुगल खुरड़ी
हुहु
हम बुझै छियै ने हम बहुत धोखा खेने छियै दोस्तीमेहन
ह को नहि बता धोखा के बाद आदमी सब महिलो जाइ है
ह बादाम खाइ छै ओतै करने आबै छै जतेक लोक धोखाे सएह बात हो छै
ह
ठ
चलू कोनो नहि ओते न टेंशन ल
शिव चर्चा भऽ रहल छै की
ह बगलमे कऽ रहल छथिन आंटी हँ एहने कोनो तरहके पूजा शिव चर्चा नहि सत्स्ग जानै छियै
अच्छा हँ बुझै छिै
ह उएह कर रहल छथिन नी
आओर एकटा अंटीके ग्रुप होइ छै तऽ ओसभ ने बच्चासभके पकड़ि पकड़ि कऽ ओकरा पुर्जी बाँटै छथिन आ कहै छथिन
शिष्य बनाबै छथिन शिष बनाबैत हमरो सबके एकग स्टेशन पर ने कहने रहै कस हम कहलियै नहि ने रहहि दियौ बनल छियै
आ हम तऽ बनल छी ओन बच्चेसँ बनल छियै
हँ हमहहुँ सब बनल छी तऽ आब बेर बेार क ल जुड़ैये ने
कि जिद नहि करैके चाही ककरो कोनो चीज ला अगर मानै छै तऽ मन स मानै छै तऽ ठीक छै नहि
हँ अपना इच्छा से मोन अछि तऽ बनू नहि तऽ कोनो नहि
के अलग अलग देवता छथिन अलग अलग कुलदेवी होइ छथिन सभके तऽ मानै छै अलगके आ भऽ सकै या कोई कृष्ण जी के मानैया ओकर जाप कऽ रहल हे ओ तऽ शिव मंत्र
आ हँ सब अपन गाँव मे जब रहै छलियै न म हमरा सबके रोजे बुझियौ त डेली एक ने एक अङगनामे शिव चर्चा होइबे करिता हमसभ
केनाद होइ छै
हँ हम आर हमर सङ्गी सब रहै छलखिन बचपन मे ओ सब रोज जाइ छलियैन जिनका अंगना मे होता सबके घरे जाइ छलियै
तऽ अहाँके गीतो आबैया ह आबैया हमरा गीत शिव चर्चा वाला सबकुछ आबैया
हँ आबे है शिव चर्चा वला गीत सब
हमरोसबके कनि मनि आबै छै ओते तऽ नहि लेकिन आबैया कनि मनी हमरोसबके आ नीक लागैत छै जखन रहैत छथिन चाची काकीसभ रहैत छथिन आ चाय पियै चाह पियै छियै एक सााथे से सभ आनन्द मिलैत छै
अलगे रहै छले पाँच छओ गो लड़की सब रहै छले साथे मे रोज शिव चर्चा मे इधर तऽ काल्हि उधर जाय के अछि सो सोच के गीत सब याद करैत रहै छल ह
ह ह
आब ओ समय कहाँ रहल
कतेक कोइ लोक करेबो नहि करलक आओ अब कोइ कुछ करै छै तऽ कनिके जगहमे एकदम छोट जगह में कन लोकके बज ल सबके गाँवमे होहु
चर्ा होइ छै
अच्छा
जाहिमे अनगिनित लोक रहैत छै पूरा अङंगना भरल रहैत छै आदमी सब से
सह नीको होइत छै हमर हिसाबसँ तऽ सह नीक होइए
हू
जतेक लोक जुड़ल आबके देखैत छ जे पावला सभ छथिन पैघ लोकसभ ओसभ की करताह कनि मनिके बजेताह आओर अपन हए चाह पीता कनिक परसादी आदमी ल हँ ओ सब नहि मतलब राखय छै बेसीसँ लेक हमरा नहि नीक लागय चीज एना नहि हव हँ ओ सब बुझ छै अगर हमस पााय वालला छीियै तऽ जे छोट छै गरीब छै ओ हमर सब के बराबरे की करते नीचे नजर से देखऽ लागे छै एना नहि हेबाक चाही
जरूरी नहि कि जे जिनका पैसा हइ छै उएह आदमी छथिन
हँ आओर हम जादातरके देखलहुँ हेँ कि जकर जे पैसावला यए ओकरसँ दिल ओतेक नीक नहि रहैत छै हृदयके ओतेक नीक नहि रहत ओ इन्सान
ह हुनका घरे जइयौ ने तेहो से पता चलि जाय जते गरीब के घरे इज्जत मिलत
त धनी के घर मिल ओकरा सबके मन मे बड्ड खोट रहै छै
नहि दहिते छैै किी
हँ गरीब इन्सान खुशो बढ़ रहै छै ओकरा सब एते टेंशन नहि रहै छै हँ अपना सबके देख लियौ जेहे कमाइ छियै जेह घरमे छै उहमे अपना सब सीमित छीियै आओर खुद छ लेकिन पैद आदमी
ओ अचछा चलू खैर खैर छोड़ू जाय दियौ जे एना होय
ह कि कऽ सकैत छी बदलाव नहिल जेता हँ दोस अगर अपनोसभ बदलि गेलहुँ तऽ हुनकामे अपनामे की बहुत फर्क रहतै
ह हुनका सब हो अपना सबके कुछु अलग रहू ताकि आदमियो कहै नहि चलू ठीक ठ अगलका जेनरेशन जे अछि
म तखने ने लोक कहतै कि आबोके टाइमपर एहन इन्सानसभ एखन छथिन
हँ आ अपना आरसँ ऊपर आबेवालला पीढ़ी कहै ह कि नहि हमर मम्मी पप्पा सब ठीक केलै हं हँ
दुरे तना कऽ रहल छै एन